बुझल अइ केना केएल जाइ छइ?
हॅं बुझि गेलियै। और सब की होइ छौ?
किछो नै बैन गेलै खाना बैसल छी।
कखन खेथिन मिसरजी?
कनी आब ठण्डा हेतै कनि बादमे।
खाना तू जे कहै छलही भेज देबहींन त ककरा दिया भेज देबहीं।
ओकरे से भेज दैतियै ह उहेए लऽ कऽ जइतै।
हुनका पेएर मे दर्द नै छै।
सेहेए एतबो नै छत।
एखने तू कहै छलहिन जे लेंगड़ाइ छै ह।
हॅं ओकरा नाटक कनि बेसी रहइ छै होइ छै जै से ओइसे बेसिये नाटक करै छै।
आर सब माँ सब पूरी जाइ छै घुरऽ लेए। मंगलवार हाँ मंगलवार अइ मंगलवार के अगला मंगलवार मतलब कि दू दिन बाद के बाद सेहो बन्दे भारत स जे तै चाइरे दिन के छुट ट्टी भेटलैये आ फेर दिसम्बर जे आबै त चाची ते छुट्टी ओरा छुटी पाबत अपन। तऽ हमरा क पाब ने पे जा हँ
नै ये बड्ड गरीब छी। बड्ड दिक्कत
ई तऽ हम तऽ हम तऽ कैइनते रहै छी जे हमरा पाइ नै अय पाइ नय अय हमरा कहाँ अइछ। हमरो त नैइ।
हूं - हुं-
साती चाची साती चाची के कतेक कानैत रहै छै।
एकटा अंडा उबाइलक तीन गोटे खाइ छै। ऑमलेट बनाके
सैह एत्तै कंगाली पना
कहलकै बरोमाँ लग नै जेतय जाबेत पति के फाय ई अन्नपूर्णा भंडारके पाइ नै
आइ जे चाची कहै छलै, ममताके, ममता के सब जान बूझ के हरा देलक्- कैयैऽ बोट चोरी भऽ गेलै तै दुआरे।
बाबा। चाची के एत्ते दुःख कियै होइ छै से नय कैह?
चाची के दोकान नै तोइड़ दे, तै दुआरे। हाँ।
एकर सबकेत पटरी नै खाय छले बंकुशा, हाँ, हरदम झगड़े करैत रहै छै।
सैह। नै कहाँ एलैहें।
कमामाके कहिया छुट्टी हेतै? की भेलौ?
हमरा त लागैयैऽ जे इ लेडीजमैन जे छलै से मम ती माला के कैह नय देने होय जे हम सब ओकरा आम देने रहीयै। कियैकि आई माला ऐल रहय त कहय छलय हमलोग तऽ खूब आम खाए ये-वो, यहाँ पे जब
तऽ ठीक छै कह दही ने तोरा की जाइ छौ, आ देलियै तऽ नी- देलियै त ओकरो में तऽ अगिला बेर लहठी देने रहियै तऽ आओर ककरो तऽ नय देने रहियैऽ। लहठी दाइल मा दऽ ऐल रहैऽ। बेसी अथी होइ छलै मां के त ओ की दै छै हमरा सबके। ओ किछु होते न, हं दाइल, लहठी द ऐल रहै। परिमा के देलियै, मोनुमा के देलियै, ओकरा नय देबै तऽ कहतै बुझलही। द ऐल रहै। तहन। तऽ ओ त हमरा सभके एकटा खरो नैय दैयैऽ तहन हमसभ कियै दियै? मां के बेसी दर्द होइत रहइ छै। ओ कहियो कतौ जाइ छै कु- परसादी कि -कि छो द जाइ छैै कहियो? हं अपना सबके माँ के बेसी दर्द रहैत छै बेसी पायवाली भऽ जाइ छै।
कहा देन भावी गेल रहथिन आय?
ओतह?
हँ- हमरा की पता, माँ के कहलकै पीसी कहने रहथिन जे कनिया गेलैयैऽ बड़की। पी-भाभी गेल रहथिन देख केहन घर लेलखिने नहि लेलखिने आब सोमवार के पता चल तऽ चुगली कर तु।
काल्हि पढ़बै लए जेतिय तऽ तपा भचर भचर करतथिन लेकिन भायजी रहथिन ताहि दुआरे हम नहि जेबै।
सा भायजी बर नाटक करैय छथिन धिनबऽ लगैय छथिन।
आर आरो किछो कहै छलखिन हैं पीसी।
कहाँ पी सी पी सी से गप कहाँ होइ छै पीसी के फोन मे रिचार्ज नहि छै। पी सी भाबी फोन ओ तखने जे तोरे सामने भेल रहो। तकर बाद कहाँ भेलै हँ।
सएह ओ घर लेलखिन तऽ सभके बजा बजा कऽ लऽ गेलखिन हेँ कह आ हम तऽ लेलियै हम तऽ ककरो ने एते दिन भइयो गेले तैयो ने बजेलियै।
से पीसी के पीसीयो ने बजेलखिन्ह हैं अखन तक।
पीसी के कहने रहिए पीसी नहि एलखिन्ह एक कहलखिन दोसर दिन ऐब तकर बाद फेर पीसी गांवे चलि गेलखिन। हुं।
हैइ तऽ पीसी तऽ अइ दिसबर के टाइम मे गेलखिने हैं।
हँ त ओई स पहेले अख अखन नहि काल्हि नहि परसु ने घिनायल छै पानि होइ छै ई होइ छै। क दिन तक कहलियै तऽ ओते चलि जाइत छलखिन हे एतऽ कहाँ एलखिन हैं। अरध्यो आकृति के कहलिये लऽ कऽ आयब तऽ भायजी दिया भेज देने रहथिन तऽ हम की कऽ सकैय छियै हम तऽ गोदी मे उठा कऽ नहि अनबैय।
उहू।
आ हम हुनकासभके की छै खाना ताना बनबियौ निमन्त्रण दऽ कऽ बजबियौ तखन एथिन।
से अतेक कक्करा दम छै भोजो करत। तऽ लोग के खाना आ फेर पार्सलो पैक होय छै।
हँ।
अइ गर्मीमे के बनेतइ।
आ हम एतऽ बनबे छियै नय नॉनवेज हम अतऽ प्याज लहसुन बला सब्जी बन से हुनका सबके नहि पसन्द होयतय। देखै छियै कहियो एक दिन
पी के बजा क खुआ दिहेन बाकी सबके छोइर दही।
हँ हम माँ के कहबै छोटका ममा के माछ बना देबै लए हम अपन इम्हर दाइल, भात, सब्जी तब्जी बना देबैय।
ब्लाउज सब जे कटलही हैं तऽ डिजाइन देख लीहैन।
हँ डिजाइन देख देख कऽ हम दऽ देबो।
हूँ।
गय एकर थ्री अथी जे एखन जे ग्रीन वला जे ब्लाउज कटलिया ओकर तऽ बड़का कपड़ा छै त थ्री क्वार्टर ब्लाउज बनि जेतय हाता।
तोहर देह के हिसाबसँ थ्री क्वार्टर केना निकलतौ एहिमे। तऽ तऽ तोरा ओरो कनि साड़ी त कनी ओरो साड़ी कोनो बेसी नै रहै। तऽ तूतऽ साड़ीयो मे तहन तऽ तोरा आरो निकाल चाही ने साड़ी तऽ बड़का रहो साड़ी मे से किये ने नि
नहि मतलब हम हऽ नहि बड़का नहि हमरा विचार नहि छले हम देखलियै ब तू कह नऽ एते बड़का कपड़ा एते बड़का कपड़ा तैय दुआरै हमरा भेल बापरे बड़का छैय तऽ जदि भऽ जाय तऽ बनबा एकोटा नहि अए थ्री क्वार्टर तय दुआरे
नै नहि हेतो
अच्छा ठीक छै तहन दोस जे दोसरे डिजाइन बनवा लेबै एहिमे की छै
हँ
हूँ हँ आ मोश्रामणी दिन कोन साड़ी पर हमरा समझमे नहि आबै यै तू कहऽ ने
हमरा ई बता तोरा लग जे साड़ी छऊ तऽ तू देख कऽ पहिड़ हमथोड़ी ने देखने छियो तोरा कि छउ नहि छउ
हँ केना नहि देखने छी सबटा साड़ी तऽ देखने छीयय नै नै हम कहियो नहि देखलियै कतौ नहि देखलिये नहि हम शुरू सऽ कहियौ ने आ घरोमे देख तिये ने कतौ राखल सेहो हम ने रखलिये कतौ हँ टेड़ीबीयर छलै यै गुलदस्ता कतौ नहि छलै
की पता
गई रहिते तऽ घरोमे देखतियै ने से हम घरोमे कतौ नहि देखब
तैय मे ऐल छले ओकर काँच वाला मे देल गेल रहे तोहर काँच वाला में हमरा याद टेडीबेयर सब देने रहै आब गुलदसता देने रहिये की नऽ से हमरा याद
हमरा नहि हमरा नहि बुझाइये देने छी तोरा सबके एनाहि बुझाइ छौ तू सब कहै छी तू अथी चकलोे बेलना तू सब कहने रही कीन कऽ देलुवै कीन कऽ देलुवै अथी वाल न नहि छलो हऽ ओ बला नहि छौ ओ बला नहि छौ तू सब हरबड़ी मे तू सब हरबरी मे पैक केलही हरबरी मे केलही अते झमेला छलैयै। तोरा सबके ध्यान नहि छौ माँ तऽ माँ तऽ आई के बात
अच्छा तऽ अच्छा बर्तन सबले तऽ हम कहले ई बर्तन देलको ओ बर्तन दलको सेे सब
हँ तऽ बर्तन हम माइ बर्तन हम माइन सकै छियौ लेने हेथिन बर्तन हमरा नहि बर्तन घरो मे बड नऽ यूज होए छै हँ अथी हँ साड़ियो ताड़ियो हँ साड़ी तए हम मानल हँ तऽ हम तऽ देख अगर हम गुलदस्ता तऽ हम घर मे कतौ देखते ने अह चिन्तियै नय जे हमर अइछ लेकिन हम देखतियै तऽ बर्तन कपड़ा सब तऽ देखै छियै ने पता चलैय ने जे एहिमे से कम छै एहिमे के तऽ छियै हँ टिफिन सब कम छै ईसब छै से सब हम बुझै छियै ने
नहि मिसर जी सुनथुन कहथुन जे
ओ कानमे ठुसि कऽ मोम गेम खेलाए छैय
दिनभरी ठूसनेहे रहय छय ठुसनेहे रहय छथुन
नहि हमर कहनाम अगर हर घरमे हमरा नहि पता रहिते हँ निकालि लैतो तऽ घर मे हम कतौ नहि देखतियै या फिर कर बेटीके अथी भेलै या बियाह तियाह तऽ सजावट तबा -जावट भेलै तऽ ओहि सब मे नै निकैल तऽ थिन।
ऐंखसँ तऽ देखतिैयै।
एक तऽ हर दऽ नै देबै एते खर्च। ताबे लोक तऽ होटले मे
हुनका ओकरा सबके मोन छेल्लै होटल मे करऽ के लेकिन बाबा नै कहलखिन जब- अपना जमीन छै अपना घर छै। तऽ होटल मे किया फेरो ओते दूर जेएय मे एहि सब कनी कंजरो पाना छै ने। कंजरो छै ने हँ।
होटल में कनि बेसी खर्चा भऽ जेतै से तऽ देखेै छियै तते बनेलकै जे बरियातिये- के कोनो अंगनो के लोक के नै खुएलकै घरो मे कहादिन आहाँ के। हूँ कम किए पड़तै बड़ियातीटा लेए बनेने छेलै ने। अंगनो लोक के नै खुएलकै आस पड़ोस के- आर आहाँ घरो हँ घरो मे जे जे सब छेलेै घर मे नै ओ- ओतऽ ओतऽ नै खेलकै ओकरा सब लेए खाना एलेै सुबह अढ़ाई तीन बजे बढ़िया। ती खा लेलकै तहन जे बचल कुचल तहन एलेैया हौ तू खा तैयो नै खा तैयो। दूटा पूरी तीनटा पूरी एकटा पूरी मिठाई एकटा कऽ कऽ एना कऽ क खेलियै ये। ओहो में से नीक नीक मिठाई रैख देने रहथिन जे फेर चतुर्थी। दिन लेए एहन कंजोर सब छै चतुर्थी दिना दुरागमन लेए राखा गेलै। किये खराब हेतै ठण्डा के मौसम छै। छलैन हेंँ दिसम्बर मे बियाह भेलै बिसैर गेलै हँ नवम्बर एकतीस के भेल छै।
सेएहे बड़ ठण्डा रहै नै
बड़ ठण्डा नै रहललै रहै ठण्डा।
एक्सपीरियंस हेतौ तोरा अगलाबेर के ठण्डा के देहो के फाटै छेल्लौ की ओय टाइम मे? अच्छा हूँ ठीके छौ। अच्छा
अ
और सब ठीक
तू अपन सौस के फोन नै केलहीन।
हम किये अपन सौस फोन करबै जहिया भोज-
किया ने आते दिन भ गेलै आ गप नेै केलें बह- कहिया ने गाँव सँ एली तहने केने छेलैँ।
गाँव सँ जे एलियै तऽ ओ कनिक काल पाँच मिनट। कहलियैने घर पर छेलै तऽ गप नै केलक।
सैह तकर बाद फेर किया नै केलखिन।
अब सोच अरे साढ़े दस बजे सँ दू बजे के बीचलमे करके रहै छै ओकर बाद मे- हम कि गप करियै हमरा समझमे- और हम मै-मैथिली मे गप्प करेै छियै ककरो गड़बड़ा ओ जाइया। तऽ कि सोचतै।
किछो नै सोचतेै हिन्दी मिक्स कऽ लिहे एयमे कि छै।
तै दुआरे हम नै
पीसी एहन मैथिली बजैहीं हिन्दी, इंग्लिश, बैंग बैंगोली सबटा मिक्स
हुं तै दुआरे हम नै बात करै छी हमरो ओझाज समाचार पूछलैछै बेटेस बस ऊ खतम बात के
अँच्छा
हाँ
हॅंऽ
और सब ठीके छै।
मां टी वी देखै छौ आशु गेम खेलाइ छौ कहलियै खा लेब लै त कहलकै नै खेब एखन
अच्छा
हॅं
हॅं
तूहि कह
कि कहियौ हम बालकोनी मे लटैक क हावा खाइ छी और किछो नै।
कियै आइ नै देखलही केड्रामा?
देखै छलैयात आइबक भू भूत बला पिक्चर देखै छलै।
हौर ओ इंडिया गोटस लै टेनसन